हलो! हा।
हा, ॾिस त ॿुधाई मां तोखे हींअर, न मां पतो तई बुकिंग ते वियसि न हींअर चारि ॾींहं त बुधो तई हुननि जा भाउर पांजी भेनरूंन सां मत्लब वनऊ जी जहिं असांखां बुकिंग कराई हुई न उहो आ न, मतलब छोकरो मेन त जेको हो, उहो त दुल्हो छोक हू और हुनजे अलावा हुनजी ॿ भेनरूं मुहिजी मायट्री त बिल्कुल कान थींदी आ, हू भोली भाली सी हिकड़ी बोठ थींदी आ, ॿेड़ी बि और हिकिड़ी होॾी तेज हुई, जेके सभिनि खां वॾी हुई न ऊअ त ॾाढी तेज हुई छो छोकिरी सभिनि खे उओई पे हलाईंन कि हन मम्मी तूं हींअ कर, इहो मम्मी जो माना हींअ करजो, मेकअप हीअं करजो, हेयर स्टाइल हिनजी हींअ ठाहिजो ड्रैस पिन इनेजी हींअ करजो। सॼो मतलब घर के अएं न ऊ खणी करे वेठी हुई छोकरी, अएं न वॾी हुई और उन जी शायदि अएं न सगाई वॻाई थियल त छोकरी जी, आ न
हां
पर न, पतो तई, भाउ भेंणन मे हेतरो प्यारु हो की भईया, मतलब आ न उने खे चईं की अन भाई पहिरीं मुंजे भाउ जो थोड़ो सो आ न इओ, मेकअप वेकअप करे लाहियो न थोड़ो सो। वरी अएं न, उने भाउ खे अएं न, आई उने खां प्यार सां पी ॻाल्हाए और अन जीअ न, चई पी की अन, भई मूखे कारो टीको ॾियो न, मां इने खे कारो टीको लॻायां। ईंएं त हाली फ़िलहाल इहो दुल्लो आ, त हीअ पहिरीं पांजी ज़िम्मेदारी आ हीओ आ हींअ आहे तो फिर हुने खे ॾिसी करे न, ईंएं पयो फील थिए, की यार छा यार, छा जिंदगी आ, पांजो भा त हीउ कुछ करे ई कान तो, पांजे भाउ सा त पांजे ही गालाइ नी कान्हें, कुछ आहेई कान, और पतो थई जेकी जेकी मुंजी साहेड़ी आ न, पल्लवी जेकी मूंसां गॾ हलीही, जे जे जेकी मूंखे वठी हली, उहो बि पतो तई मु ही चवे की अन, ही ॾिस हिनन जा भावर केतिरी सुठी तरीक़े ॾिस हिनन सां गॾु हलनि ता, ॿिनिन् में ॾिस न केतिरी इज्ज़त आ, केतिरो प्यार सां ता ॻाल्हाईन। न घार गंद, न छा और हिकड़ो पांजे भाउरनि खे ॾिस, जोकी हुनजी जीएं तुंजा, जीएं तुंजो भा आहे न, ऊंअईं उनजा भाउर आहिनि टे भाउर तस जॾहिं की उनेखे त
अच्छा
के हिकु भाउ तसि, और अन इएं कयो तन्स, उने सां गॾु।
अरे! भई तूं अरे ईंएंहीं आं, तुखे ख़बर तई, न मुंजी साहेड़ी जो बर्डे हो अन जून में, जून जी इकवीं तारीक, उनजो बर्डे हो, त उन चईं मू मूंखे के रिया! ॾिस मुंजा एन जयपुर मां भा आहे बा आयल तई ट्रे ट्रे भाउ आहिनि मुंजा, ओर हुनजी हिकिड़ी भेण, हिकिड़ी भेण आ हुनजी। मल्लब हि भाउ भेण आहिनि, ऐं ॿ अलॻि आहिनि, मतलब ट्रे छोकरा हुआ, हिकड़ी छोकिरी हुई। त अ न असां अठ नव छोकरियूं असां ॿिया, बियूं हुयूं असां। त हिन छा कियो, है ना हू भाउ भेण हेतरो पे नचो, हेतरो हेत् हेतरूं, हू बि एड़ी एड़ी स्टाइल्यूं कड़े कड़े, हू वाड़ो गानो कोन्हें फैवीकॉल सां, हां न तो उन फोटो को सीने से आज, चिपका दो सीधे फेविकोल से, है न
त वास्तव में आ हिननि खे ॾिसां थी न, मुंहिंजो पतो तई इअ दिल जलंदो आ न यार मुंहिंजे भा त कढे, मुंहिंजे भा खे त कडी डांस बि कान अ कॾहं असां सां गॾु ईएं कान कंदो आ, जॾअं ॾिसो सड़ाए करे ई ॻाल्हाईंदो आ, कॾहं सिद्धे मुं गालाईदो कोन हे। ईअ पतो तई अहिड़ो ॾिसी करे हेॾी नफ़रत एॾी नफ़रत अची वेंदी आ न जंहिंजी का हद कान्हे। कि भई हिन खे शुरू खां लगाम में न रखियो हुजे हां मुंहिंजे घर वारनि त अॼ हिन जी हेतिरी औ कात न थेव आं कि
औकात न थेव आं, बिल्कुल बिल् कुल। तोखे ख़बर तई त हुते ह न हू ब जणा भाउ भेण हुआ हेतिरो पिया नचां, हेतिरो नचां, हेड़े हेड़े गानन ते, हेड़ियूं हेड़ियूं टाइल्यूं करे नचनि प्या। वेही वेही करे, घुमाए- घुमाए अलाए कीअं कीअं त मां सोचा कि, त मां- मां, हन त मां सोचो त, त मां पुछ्योमांस कि हन हि केरु आहिन ॿई? चई भा- भेंण आहिन, अल्ला मां ॾिसी करे मूंखे अलाए छा थी वियो, अंदर ई अंदर, जीअं ॻीतियूं न ईंदियूं आहिन रुअण जिंयूं। कि भई मुंहिंजो त भाअहिड़ो आहे ई न
उहो ई त, मुंहिंजो भाउ त ह न असांखे ह न राखीअ ते ह न हजार रुपिया ख़र्ची ॾींदो आ न हुन में बि सोचींदो आ की अ न भई मां त हिनन खें ॾी लाथो न। असांखे छा चअंदो आ कि ह न तव्हांखें ॾी लाथी न ख़र्ची। कॾहिं ईअं मांगे वठन्दी आंया न, तव्हांखें न हुन मां कयो न। हाण इहो ॿुधायो तू हजार रुपया केतिरा ॾींह हलंदा, केतिरा ॾींह हलंदा। हज़ार रुपया अॼुकल्ह सौ रुपये जे बराबर बि कान आ
बराबर आहिन, बराबर बि न आहिन, सही ॻाल् आ। त ह न ॿुध त सरी त ह न मां ह न घर आयम, त मुंहिंजो पापा अ अ, मुंहिंजो पापा संडे हुन मुंहिंजो पापा घर ई हुओ, पर मां झगड़ो करे ई वयम कि मुंहिंजी साहेड़ी जो बर्डे आ, मां न वेंदम छा, छो न वंञा?
हा।
ईअं करे मां निकरम। त ह न घरां अची करे अ अची करे मां चयो, कि ह न मम्मी हा ॾाढो मजो आयो। ते हुनजा भा भार भावर हुआ ऐं न असां छोकिरियूं हुआसीं अठ, नव। त मुंहिंजो पीउ चालू थियो जेको
त तूं चरी आंई न, घर अची करे तो छो ॿुधायो कि मां छोकिरन सां गॾु वियसि।
त मूंखे यार, अरे छोकरा हू त हुते ई वेठा हुआ पहिंरिंयों खां ई। ऐं किन्ना बि नथा चऊं सघूं, पो ज, जेको माण्ह पंहिंजी भेनरुनि सां थो नचे हू कहिड़ो भाउ हूंदो, और है न नची करे हली विया हू ॿाएर, ॿई जणा।
हा।
हली वया। अलाए कहिड़ो कमु हुओ, जयपुर मां आयल हुआ। त ह न मुंहिंजो पी चालू थियो, जेको चालू थियो छोकरनि खे कीअं सॾु कईं हुन, तुंहिंजी साहेड़ी जे दिमाग़ु कोन्ह हो छा? छोकरनि खे सॾु थी करे, केरु सॾु कंदो आ। शर्म न तोखे ख़बर आ छा कहिड़ो छोकरो, केड़ो नंबर थो घुरे कि मूंखे हिन छोरीअ जो नंबर ॾे। तुंहिंजी साहेड़ी ॾेई छॾेसि हुनखे नंबर पो? ईअं ई त कारा मुंह थींदा आहिनि छोरियुनि जा, ईअं ई छोरियूं से कराईंदियूं आहिनि, अलाए छा-छा।
ना, ॾाढो ख़राबु आहे अजकल्ह जो माहौल त आहे, ख़राबु आहे पर ह न तुंहिंजे पापा खे ईअं बि न चइणु खपे। जे सिरी ॿारु उकलजंदो न त कीअं कमु हलंदो?
ही अ त भई त मां चयो, अगरि मुंहिंजो भाउ अचे ॿाहिरि हा, मुंहिंजो भाउ बि एतिरो ई फ्रेंकली थिए मूं सां ऐं ॿार, मुंहिंजो बि ॿारु जीअं अचे ऐं मुंहिंजो चाची जा छोकिरा हुजनि या सुठा ॻाल्हाईंदा हूंदा हू बि, त मां सो चंदमि न, हिननि खें बि वठी वेंदमि
हा छो न सोचींदासीं। मां त पतो अथी, तरसंदी आहियां की न मुंहिंजो त ना कोई ह न कजिंन भाउ आहे, न मुंहिंजो कोई चाचे जो पुटु आहे, न मुंहिंजी चाची जो पुटु आहे कंहिंजो कुछ आहे ई कान असांजे त, असांजे ख़ानदान में त छोकिरियूं, छोकिरियूं त छॾि छो छोकिरा त छॾ छोकिरी भी ई कानन हिते। जैंसा असां ॻाल्हाए सघूं जैंसा असां कुछ करे सघूं जैसा सां असाये। मिली करे डांस करे सघूं मूखे त हैरानी थींदी आ। की शादियुनि महिल आहे न इहे घर वारा ई डांस न करण वारा हूंदा त परायन खे वठी ईंदासीं पोइ।
उहई उहई तॾी त फ्रेंडशिप भी भई सुठी हुजे।
उहो ई त जॾहिं घर वारा सुठा न हुजनि न त पोइ ॿाहिरां। इंसान खे पाहिंजी ठाहिणी पवंदी आ।
ठाहिणी त हुंदी आ पर हुनमे भी त किन किन कंदा आहिनि घरवारा।
हा की न इह केरु आहे ह एतिरो छो। थो नचे हीअ हीअं छो थो करे मुहिंजो त मुहिंजो त ख़ुदो। ख़ुदि घर वारा इंय हुआ न त मां ॿुधाई थी तोखे।
बिल्कुल बिल्कुल ईंय ईंय ईंय।
ह न हा इह इहो इहो आहे न हिनजो वधीक इंट्रस्ट थो अचे पंहिंजे घर जी डांसुनि मे केरु आयो इ हिनन जो छा लॻे इयो हिन सां गॾु नचे थो ईयो केरु लॻे हिन जो।
केर लॻ।
पो चवंदसीं न की न साहेड़ी तस ईंयआहे हूअं आहे। त पतो छा चईंदी अहेड़ी कहेड़ी साहेणी आहे जेको ऐतिरो थी नचे-
ऐड़ी केहड़ी साहणी आ। जो अञा अञा ताईं वेठी आहे हिते, घर वार न वञणो तस हिनखे हिते ई। हूंदी छा।
उहई उह ई उहई थींदो आ।
हींय हींय करे करे ॻाल्हाईंदा तई। चॿे चिटे करे ॻाल्हाइण थींदोआन ईएं।
हू ईंय ई थींदो आहे यार
सतमिंट थिंन।
छा।
ह जो त कन ते न लॻाए कन ते लॻाए रख न पोइ टाइम जो न पतो पवंदो।
न न हिनमे मे अथई सत मिंट थिया तई।
हा न मतलबु जींय हींय वरी कनि था हटाये ॾिसणो थो पए न।
हा
सही आ तोसां ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मुंहिंजा कपिड़ा प्रेस थी विया त हाणे मूंखे रात जो झंझटि न रहंदी। अञा त अॼ वरी धोई वई आ हाणे हुनन खे वेड़ींदस वरी हुनजा जेके निकरंदा प्रेस। थियन जा वरी हुनखे कंदस हाणे त इंय थी वयो रोज़ जो कम थी वयो आ
अच्छा तोखे ईंदा तई न कपड़ा भी त यार।
हा ईंदा त हिन हा तुंजी मांसी बि पुछियो पए की अञा छाती करी। चयो मास कि अन कपड़ा ती प्रेस कयां चेती हा तुखे इंदा तई कपड़ा प्रेस करण। चयोमांस हा ईंदा आहिन न चई हा फुल्को भी सुठो ठाहे वठंदी आईं। चयो मांस हा मुहिंजे घर में मुजों ही वणंदो आ सभिन खे
अच्छा अरे ॾिस रिया ॾिस। तुंजे घर में न झाड़ू फर्श ॿुहारी वारी बासण वारी कपड़ा वारी अथई न। अ मुंजे घर में ॾिस असां ट्रे ॼणा मुंजो पीउ सुबु जो वञे रात जो अचे। त अन ॿुहारी फर्श थींदी आ हू कंदम हुन खां पो न आया किथे थो थे कि मां रोटी भी ठायां ही भी कया हू भी। कयां मुंजी मुंजो पीउ। न थे न अब तुंजो ॿुध हिकड़ो कम तई की तोखे फुल्का पचाइण तुंजी भेण रो सभ भाॼी ठाईंदी त तहां ॿिनिन जो कम थी वेंदो आ अऊं मुंजी मां त मुंजी माणे चवंदी हाणे न कॾी कॾी न ईंय टोकू हणंदी आ। की तूं केड़ो कम कंदी आ केड़ी रोटी ठाईंदी आ ईंय कुछ भी थोड़ी न कंदी आहीं तूं। जो सोचंदी आईं पो रूॻो बुहारो फर्श कंदी आईं।
चईस त पो तहां त त तूं सिधो चईंदी कर न तहां ॿुआरो फर्श करे वठो मां न मां रोट रोटी ती ठा लाए उल्टो ॿुआरे फर्श खां त वधीक सुठो आ रोटी ठाहिण।
हा हा हा उह ई त त न न चुप थी वेंदी आ ऐं मुंजो पीउ छा चवंदो आ की न हल ठीक आ मां तोखे न पंद्रह सौ रुपया ॾींदोमईं महीने जा तूं न हुनमें ॿुहारी फर्श सॼो कम बि कंदी आईं ईअं हूअं ऐं अन अॼ मु मूंखे अठ महीना थी विया अथई मुंजो पीउ मुखे हिक रुपयो बि न ॾींदो तई।
त पो चेंदी करीस न जें ॾींह न करी जें ॾींह अगर तोखे लॻे न की भई अन कान ता ॾेन पैसा चीस पो ठीक आ पो कंदा रहो खुद ही। तहां चयो न पैसा ॾींदो त ॾियो छो न मुंजे पापा मुंजे पापा कि अन विच में असां जॾे किराए जे घर में रहींदा न हुआसीं न तॾे मुंजे पापा त ॾींदो हो मुखे मां न बासण वासण मली हुई मुंजो पापा पंज सौ रुपया ॾींदो हो मुखे। की भई अन न वठ इये तुंजे ॿार पो ॿारे ॿारे पोचे जा वठ तुंजा पंज सौ रुपया माधुरी झाडू लॻाईंदी हुई मां
अरे त मुखे छा चवंदा आहिन तूं कम कम वारी आईं छा? मुखे चवंदा आहिन तूं कम वारी आईं छा? त मां न त मां चवंदी आ त न मां चवंदी आयां अरे भले तहां हू न सोचे करे भले ईअं ई ॾियो न की मुंजी धीउ आ मुंजी अॼ मां तोखे ॿुधाई मां न हुते वयम मुंजी मांसी जे घर बॉम्बे वयम। त न उते ॾिसी आया सभ ॾिसी आया बॉम्बे वयम अ अॼ खां
केतिरी जॻह
छह छह छह ॼणा आइन छह अरे थी वयो तई टाइम भी भी तूं कंज ई आ न हाणे ॿ मिंट रुक ॿ मिंट रुकी करे कजइ मूंखे हिकड़ो फोन पियो अचे ॾाढी देर खां।
ठीक आ ठीक आ हा ओके।